हेलो हेलो हेलो हेलो
हँ ह ठीक छी
कतऽ छि गे तू
खेनाय बनबै छी
अच्छा की की बनबै छी
दालि भात आलू परोरकेे सब्जी
ह ल ए ले बनलिय
नहि बनेलियै तऽ बना लिअ
हमरा नै आबैय
सिखबै तखन ने हेएत
हम नहि सिखैत छियै हम अखन पढ़ी
की सब पढ़ैके एलिए
आइ हम विज्ञान पढ़लियै गणित पढ़लियै जीव विज्ञान पढ़लियै
काल्ह जेबै मेला देखै लए
हँ तऽ
ही ही ही ही ए
अहाँ सबके कतोऽ जाइतो छियै
हँ काल्हि जेबै मेला देखयले आहुँ जायब
हँ हमहुँ चलब कखन आबै के छै
कखन बारह बजेके बाद निकलबै
अच्छा हम इसकूल मे रहै छिय हम दू बजे आब जा
ठीक छै
हँ हमर पप्पा के भेज देब
हूँ आ मिथिला हाटमे छैबो करबै
हँ मिथिला हाट मे जेबे
खेबै नै ने
नहि खेबै
ई सब खायके छै
त नारायण के भ पूजा कखन करबै
हमसभ निआरैत तऽ छियै दुइए चार दिनमे तखन भगवानके इच्छा
अच्छा तऽ की सब बनबै छियै
कहलो तऽ दाल भात आलू परोड़ के सब्जी चरौड़ी पापड़
अहेके पावर अच्छा लागैया
बड नीक लगैया
हमरा नै नीक लागैया हमरा ल नै बनाउ
अहाँ लए तिलकोरा तरुआ बना दै छी
अच्छा ठीक छै हम आबै छी कनि दू मिनट मे गाड़ी पकड़ लेनेे छियै बस आबै छी
कोन ट्रेन छै
नै बस से आबे छियै
बस से आबै छिये ह गङ्गा बला बस स
हँ गंगा जमुना
हँ आ सरस्वती कतय बहै छथिन
अरे नहि बस गंगा जमुना बस स आबै छियै बस में एसियो लागल छै
ह के बजे रात तक आबच छी लागल अय त
अ दस बजे तक आइब जैब
ठीक छै तब तऽ हमहुँ बनबैते छी
अच्छा ठीक छै हमर घर कखन एबै
अहाँके घर नियारे त छिय जे आइए आब जाए लेकिन काल्हि तक आब
हमहीँ तऽ आइ आयब तऽ हमर घरके ईी करबै हमरा एखन सर्दी भ गेल अय
सर्दी भ गेले काढ़ा पीबू तब छुटि जाएत
अहाँ दही खाइ छियै
नहि हम दही नहि खाई छी हमरा सर्दी बेसी अछि
अच्छा हमहूँ नहि खाई छियै
हँ तऽ दहीके शरबत पीयब तऽ अहाँके छुट जाइत
नहि हम नहि खाय छियै नहि पीबै छियै अखन तऽ हमरा पानि खट्टा लागैयै
पाइनो खट्टा लगैया
हूँ
हू आओर तखन की सभ करै छियै
किछो ने बस पड़ल छियै
उठिके चार्ज करू तऽ देह के फूर्ती हैत
हँ
बसमे बस बस मे छी तऽ कनि एकरती खिड़कियो के तऽ देखियौ की सब होइ छै
हँ देख सोचे छियै खोलबे पर एखन खोलयके मोन नहि होइया बड
अहाँके पापा की करै छै बड बसैया
रहो बक सुतल छथिन
अहाँके पप्पा की करे छैथ
हमर पप्पा सुतल छथिन
किया कोनो काज धन्धा नहि छैन्ह
काजेसँ आयल छथिन नहि काज कऽ के आयल छथिन काज कऽ के आयल छथिन
कहियोन घुमतै फिरतै मच्छर नहि कटतैन
अच्छा अहाँ अहाँ कखन जेबै मिथिला हाट
हम तऽ काल्हिखिन कहलहुँ दू बजेके बाद मिथिला हाटके पेरोग्राम छै
हँ तऽ दू बजे के बाद छै के के जेते
हँ हम जायब हमर निशा जायत हम पाँच छह आदमी से जैब बहुत आदमी से जाएम
बहुत सुन्दर लागै छथिन
हँ
अहे मन्दिरमे कोन कोन मन्दिर अच्छा लगै ये
ऐं
अहाँके मंदिर कोन कोन अच्छा लागै यै
अहाँके मन्दिर मे कोन कोन अच्छा लागै यै
मंदिर मे बहुते माता रानी के
हमर घर मे अखन मूस बड्ड छै एखनो खटर पटर करै छै
कोइ बात नै छै आओर की सभ होइ छै अहाँके दीदी माँ आबै छैथ
कखनो काल
कखनो काल बजबै नहि छियै अहां से?
जखन फ्री भऽ जाय छैय तखन आबि जाय
फ्री भ जाइत छैय तखन आबै छैथ।
हँ
कहबै रवि दिन क आइब जैल करथिन।
नीक लागैत छैय।